की हाल समाचार
हँ ठीकसँ छौ हम चाय बनबैत छलहु ह ताहि दुआरे फोन एलहुँ नै बुझ लिए हम ठ छी की भेल ने खाना खा लेलियै टी वी सब सेट होइत छलै घरमे टी वी सब सेट होइत छलैक ने तऽ हम खाना खा खेलियै लेटसँ तऽ हँ आओरसभ सभ ठीक छौ
त आइ की सब खेने छले
खेने छलियै भात छलैक दालि छलैक आओर आलू झिंगुनी सबकेँ सब्जी बनेने छलँ मममी नेम्बू इएह सब आय तू फोन केलही ने तऽ हम खाना खाकऽ सुतल छलियै फोन चार्जमे लागल छलैक तैें हमोर फोन नहि उठेले
तऽ आइ कतऽ गेल छले क मन्दिर गेल छल नेे पूजा करय लए मन्दिरमे तऽ जा छी तऽ ब सामान लागी छै
हँ बहुत चीज लगैत छैक ओ ने मम्मी जाइत छैक तऽ डेली जाइत छैक गायकेँ दूध लऽ कऽ
बड
हँ हँ बुधो छल मम्मी सब डेली जाइत छै ने तऽ मम्मी सब जाइत छैक ह हजार हँ हँ तोरा सब छौ पूजा
गेल छल मंदिर
हेलो हँ मन्दिर मम्मी गेल छलहुँ हए अच्छा अच्छा आर आर सभ कही कीसभ खाना खैली
हँ सएह बात सब छै
कि खाना की सब बनल छलै
खाना तऽ भात दाल बनल छलौ
अच्छा हम चाय बनाबै छलहुँ ह ताहि दुआरे फोन एयलहुँ तऽ बुझल वएह भात दालि आलू झिङ्गुनी सबकेँ नहि कहल ह सब्जी आमकेँ चटनी य सब छलै अच्छा एरकनच किए ने ल जाइ छै इमहर बड
कथी क सब्जी बनल छलौ
झिमनी सभके आलू झिमनी सभके कहलियो एरकंच केिया ने लो जाय छ एरकंच द पूछ इम्हर बहुत
आ आबैय मे तू कै ने
कहलियौ जे अरकंच केिया ने ल जाइत छै एरकंच एम्हर बड् फड़ छलैए ओहि दिन कहैत छलै इ ने जे अरकंच ल जेबैई हेलो
तऽन आ सब कही
अच्छा सभ ठीक छौ अच्छा त दीदी सभ ठीक छथौन हेलो
क कहलियौ केँ त कहैत छै ठीके सब्जी बनल छलओ
तुलसी कहली जे अरकंच ल जेबैइ से इम्हर बड्ड अरकंच फड़ल छैक लाल बाबा केँ बारी साइड छैइ ने पिछला ओ पिछयू बारमे बुझ पूरा अरकनच भरल छैइ
सब सजमेन भुजिया बनल छेलै। तकर बाद परोड़ के भुजिया बनल छेलै आलु सना बनल छेलै दाइल छल आ खेरही खेरही अपने मे सँ भेल छलैइ खेरही अपने मे
अच्छा अच्छा अपने ब चल
अपन अपन खेड़ही केँ दालि त बड़ नीक होइत छैइ
हँ अपन वला केँ त होइते छै बहुत हमरा सभके त जे भेल छलै सभटा
फेर अपने स दर जात ओकर नीक बनिते छै बुझले छौ
हँ हँ उला कऽ बनेने छलखिन ह हँ हँ त जाँत अपने छौ कि
मादो आबैत छै बड़ नीक क चटनियो बड़ नीक बनैत छै नेबो द क
हँ हँ हमहूँ सभ बनबैत छीयै कहियो काल राति
बन्द
हम मम्मियो बनबै छै कहियो काल रातिमे खैरही वला उला कऽ प्रण भू शबदक
ब द
हू नेबो द अक इवला जमीरी नेबो छै ने पापा नर्सरी से आन केंँ ग गाछ रोपने छलखिन ओहिमे एक
कसी जा छै ने
तऽ खेरही थोड़े ले कनी काल जाउ खेरही तऽ अपने सँ जे तोरि कऽ आनबिही आ जे कर बिही तऽ अपन खेत बला खेरहु बड्ड नीक
आंय गै तोरा अपना भेल छलौए खेरही
तोरो खेतमे
हँ आनय लेल जाइ छथिन कहियो काल गेलथि कहियो काल भेल रहै छै ने हँ हँ अच्छा तोरा भेल छलौ कि नहि अपनामे आ
क नहि भेल छलौ
छलौये हमरा मे भेल छलैये तोरबेने छलखिन हमरा तऽ जादा मे कलमे लागि गेल छै ने तऽ कलम बला मे तऽ कनी मनी इएह होइ छै आब तऽ गाछ सब पैघ भ गलै तऽ पूरा अन्हार भऽ गेलै तऽ ओहिमे खेती तऽ हेबे नहि करै छै आ हँ अखन तैमे आम छै
सेहे छलै आ पहिले आब तऽ किदन तऽ कहै छै आब तऽ ई जे जाइत ठीक छै आ अरदारा पातरि तऽ आब जाए रहल छै किदन तऽ कहै छै बड्ड होइ छै खीर तीर सभ आंगना तगना नीपु से सहमत
हँ काल्हि गेल रहियै ने घूमय लेए तऽ चाची बनने छलखिन हे खीर आम कटहर पाकल छलै लड्डू सबटा कुमारि के नोत तोत देने रहथिन तऽ हमरो सब लऽ रखने रहथिन तऽ हमसब साँझमे गेलियै घूम लए तऽ खेने रहियै कनि आर सब कहू
असान
आर सब सब बढ़ियां छौ बौआ सब स्कुल सँ अयलहु हाँ हाँ हाँ इहो रहैत छै हमसभ जाइत छियै ने साँझके घूमय ले तऽ चाची रखने छलखिन हें तऽ खीर आम लड्डू पाकल कटहर ई सब सभ चीज हमसभ सभ खेने रहियै हम मधु दुनू आदमी हमसभ डेली कनि काल टहलि गेलहुँ हम डेली काल जाइते छियै तऽ मधुओ गेल संगमे तऽ नीक लागल हमरा सभके
ए तोहर सबक
किया नै चलै छी तु चल न टहलेय ल
हाँ जेबै सब घुतैय ल
किया नहि जाइ छै चल हँ तीनू आदमी चलब कनी बेसी दूर नहि जाइत छी इम्हरसे कनी दूर गेलहुँ की होइत छै ने कनि बाहरके हवो लागल तऽ देहो स्वास्थ्य भरि दिन घरमे रहैत रहैत मोनो औना जाइत छै न पढ़ैत-पढ़ैत तऽ कनिके काल टहलि ले हम बेसी दूर नहि गेलहुँ कनिके दूर गेलहुँ दू बेर तीन बेर अप डाउन केलहुँ आबि गेलहुँ हँ सब जाइ छै गै हम जे गेल छलियै इम्हर हाँ हाँ आसब इ तरून भाइजी केँ भौजी सभकेँ देखैत छियैन बेसी काल लगातार जाइते आ अपन आ जेकरा पुरुष नहि छै घर पर ओ किया नहि जेतै काज नहि करतै तऽ के कऽ देतै ओकरा गेनाइ तऽ लोकके जरूरिए छै ने बेसी आदमी जाइते अबिते रहै छै
अपनाके तऽ आ की नदन कह ब
हाँ आ दोसर बात ई छै कि देखि सब्जी से एखन जे पाइन भेल छेलैया से सबटा गलि गेल छलै से सब सब्जी सभ बड्ड महँगा भऽ गेलै हाँ हाँ कनि दिन के बादै एखन खाली देखै छियै पंचमेला केकरो मेन पाथके काज
एत एते महंगा भऽ गेले कि किछ पूछे के नै
तऽ कहि दियहि जे बड़ गेना पात छै लऽ जेतै
तेरा व्यस्त आब तऽ ओ हेतै मशराम
हमरा बाड़ी म
आब सनमे होइ छै मधुश्रावणी से
हमरो सब क
हँ तऽ म मश्रामणी पञ्चमी ई बेर तऽ अपना गाँवमे एगो कि दूगो के मश्रामणी पेंच लागै छै
खीर कनिया के
कोरटोमे कतो एगो सेक कनिया क
पश्रावनी इमे छै साहिल के कनिया छै हाँ हाँ हाँ ओ छथिन तइ दुआरे तै कहलहु जेकरा मेना पर काज
मांश्रावनी जे छै न आब सोवारी शुरू हेतै
तैँ कहऽ लियबै ककरो काज हेतै तऽ कहि दिहियै पात लऽ जाय ल
सोम शुरू तऽ आ मश्रावणी यौ चालू भ जेतै सेहे सब बात छै अपन तहन त मशुरामी क टाइम सेबे करै इएह सबके कहतै त मशुरामणियो क
आब तकर बाद फेर इहो आब सोमवारियो म बड भीड़ रहे छै महादेव मंदिर म भी तऽ बोर के तऽ कनि कामो भीड़ रहतौ आ पंडा जी सब आइब जेथुन आ सब किछ बिकाय ल आबे छै तऽ बड्ड भीड़
लेकिन बाद मे बड़ भीड़ हो जाइ छै ह देखल बच्चा सब बा पत्र आओर अथी तऽ माला ताला बनेनाइ अहाँके कोनो चीज लऽ कऽ नहि जाइके सभटा ओकरा भेटिए जाइ छियै
एक तार भ गेलो पन्द्रह दिननक बाद सोन भऽ जेतै पूर्णिमा हिसाब स तऽ
लऽ कऽ जाइत छी जे आदमीके ओतेय किनतै
आब कनि दिनका बाद हेतौ अपना सब क रइब क बड पूजा रहै छै बेलपत्र सब तोरु आ बेलपत्र के आइ देखे छियै बेलके सबत बड नीक रहै छै
किया नहि लऽ जाइत छ जखन काज होइत छै तखन आ नजदीके मे छै कतेक आदमी लऽ जाइ छै
शर्बत तऽ घोर के खाय मे बड़े न लगतौ पिबे मे
हँ पाकल छै लग बेर
सब दऽ दियऔ तकर बाद बेलपत्र क बेल क कनि घोर लिया पिबू त सारबात बड़ नीक लगतौ पीबे म
तोइड़
आ नारदो क चढ़ै छै न
एखन देख हमरा बड़ी बोहचन छै किछ कहयके नहि कियाक ने लऽ जाइत छ ओ दिन तोहर माँ चार चौ केने रह
सएह सब बात छै तहन आओर तखन तही
हँ ठीक छै आ
ह आओर सब तऽ ठीके छै आब तऽ कनि देर पर सोमारियो तऽ सोमारियो करै छ कि नइ
बड डेर कंचन
हमसभ तऽ नइ कर हमरा सबके सोमवारी नै होइ छै हमसभ तऽ नय करै छियै सोमवारी
हमसभ हँ होइत छै जकरा सभके भेल ने से पाँचोठ नहि हमरोसभ नहि होइत छै मम्मीसभ कहैत छै
दादीमाँ कह कहलके नहि नहि होइ छै तऽ नहि होइ छै तऽ केना करबै हँ त साउन सब आ इम्हरो गे पूजो सब बड छै कए आदमीके देख देखल न के आदमी केलिय लए कहै लए कथा लए साहिल दाइके अबितो छनि कहै लए तऽ केओ एतौ तऽ कहियो ओ करै छथिन
आ मधु दोनो टाइम प्रणाम करछे जेकि एक टाइम अनुना केलक
एक टाइम बनबे छै फलाहार केलक एक टाइम खाना खेलक नहि नहि हमर मम्मी खाना खाइ छै
अपन फलहारे मे रहल सोम के बाद फेर मंगलो पड़ जाय छै फेर मंगलो सुबह
सब ला छैे ह दोसर बात ई छै कि कि जे देखि महगाइ अखन एते बैढ़िके मोन गोर रहै छै
आ के त दिन त्रयोदशी पकड़ा गेल तऽ त्ररोदशियो फेर कर सोमवारियोमे तरोदशी पकड़ा गेल तिरोदशी तऽ महादेव के व्रत
हँ त्रोदशी के छै हँ मधुओ के नहि मधुओ के माँ मधु सब के होइ छै त्रोदशी हँ हँ दीदियो ओ सब सब करै छथिन त्रोदशी हाँ अनुना करै छै आ दीदी सब तऽ नून तून खाइ खै छथिन खेनाइ भात दाल सब्जी भुजिया ई सब बनेलथि आ सभ आदमी खेलैत पिलैत हम गेल छलियै ने दीदी एतय एग्जाम दै लए तऽ देखने रहियै त्रियोदशी पड़ल रहय तऽ बनल रहथिन हँ नहि ओ बारहो महिना तीन सौ पैंसठो दिन करै छथिन नहि हम मंगल करै छीयै मङंगल केलु अठवारेवला दीदी सब त्रयोदशी करै छथिन सभ दिन ताहि दुआरे हँ नहि दीदी सब सब दिन हँ आ दीदी के लगे मे महादेव छथिन ने नर्मदा
फूल अक्षत बेलपत सब चन्दन सब घसिकऽ दीप सब अपनेसँ दीप बना कऽ पूजा सब करू तकर आ जाक पूजा भेल
भेलो छलैया बहुत एते दिन मे आ एक बेर ओत जज्ञो भेल छै हमस गेल रहियै इग्जाम
महादेव मंदिर गेल हमसब महादेव मंदिर दूर छ तऽ महादेव मंदिर केना जेबै सब इतने साँझ कम तऽ भैरवे ने चैइल जाइ छैभैरामना छै त भैरामना अपन पूजा कऽ लेलहु आब त्रयोदसी तऽ ककरो दस व्रत छै तऽ ओऽ साँझे हेबे टा करते साँझ बिना होइये ने
साँझ क आ साँझ क इहो भ जाय छै ने जे आब दीप बनाउ दीप बनाउ
तै द्वारे आब एकटा फेर अखन तऽ भेले छै के दिन शैनके त्रयोदशी भेबे गेलो है आ पन्द्रह दिन
तऽ भेले छलै एन भ हँ चू बादे चालू हेतौ